की हाल समाचार।
ठीक छैय हमर हाल समाचार तऽ बड नीक अहाँ कहियौ अहाँके केना की। की चलि रहल छैय।
हमरो सब ठीके छैय।
तहन दऽ कऽ स्टार्ट कयल जाय बाजू।
आ हम सोचि रहल छलियै कि जेना घूमय लए के विषय मे हम सोचि रहल छलियै तऽ हमरा याद आयल की। याद है अहाँके, उं- साल के पहिला माह मे जे घूमो ले गेल रहियै अपना सब जेना
जनकपुर हँ उ केना बिसरब हम। गेल तऽ रहुउं। कि भेलै से? नै सैहए सोचै छलियै ओत जनकपुर जाइमे अपना सबके केत्ते कठिनाइ? सैह त तेरह डिबिया तेल जइर गेल।
हँ भरि दिन भूखले हो प्यासले रहि गेलु।
भुखले रहि गेलु, खेनाइयो पिनाइयो नै कुछ भोग भेल। हं, ऊपरसे पेरा गेलहुँ सब अलगे। गेलौं एम्हर से ट्रेन से ले किन फेर ओत जा कऽ पता चलैया कि ओत से ट्रेने कैंसिल छै।
हँ, आ ऊपर से हमरा टीटी अलग पकरि लेने रहे ओतऽ। हम
ओतऽ त हम डरि गेल रहौं। इधर हम आगां बढ़ि गेल रहौं कि फंसब त अहाँ दुनू। कम से कम हम त निकलि गेलहुँ न। ओकर बाद बादमे भेट भ जैते लेकिन लेकिन चलू बचि त गेलहुँ लेकिन।
हँ- हँ हमरा पकरि लेने रहे टीटी लेकिन फेर बचि गेलहुँ जेना तेना।
और सभसे जादा हमरा अइ ले भ रहलै कि घूमै ले जा रहल छी आ कैमरा छीन लैते ओतअ जयनगर मे। चे किंगमे, हं सेहो होइ छले लेकिन से त चलू भगवानके शुक्र छै कि ल जाए देलक अपना सबके।
हँ उ-ओत सैहए चेक किंग मशीन मे चेक कऽ क उ कहैया कि मुखिया के परमिशन लिअ त नेता के परमिशन लिअ तब ल जा सक, हँ तब ल जा सकै छी।
अपना ओरके ई सब ई बुझले नै छले। ऊपरसँ टिकट कटब ले लाइनमे लगलूं से याद हे आ आधा घंटा एक घंटा लगलुं, तखन जाक पता लागल अपना और के कि तब ट्रेने नै छै। कैंसिल छै ट्रेन त हमरा त तामस सम मून लहरि गेल रहए एक्के
ओतऽ स घुरनाइ फेर सही नै रहितै, अइ दुआरे अपना सब चलि गेलौं। ले घुरितियैइ त फेर घरोमें किछ जवाब दैतियै त अपना सब ओते जिद कऽ क गेल रहिये।
आधा दिन बर्बाद केलियै आ जेतऽ घूमऽ ले निकलल रहौं घूमबो नै केलि
इ त नीक भेलै-भेलै घुमि लेलहुं। मोनो लागल कत्ते सुन्दर मन्दिर छलै, तस्वीरो नीक एलै।
हँ ओ त बढ़िया छै कि अपन सबके दो-दोस्त जे छलै, रौनक से उं-उं पता केलकै कि त पता चललै ह त आगा स बस भेंट जेतै, जटि ही बॉर्डरके, तहन याद है न कि कनि दूर चलल रहियै।
हँ चलल रहियै लेकिन अब सोचि रहल छियै हम कि अगिला बेर जे प्लएन बनतै त मतलब पूरा नेपाल घूमब। जनकपुर त पूरा नै भेलै मतलब पहाड़-वहाड़ त ओतेक नै देखलहुँ। एकबेर सुननेे रहियै पहाड़ जे दिखल रहै, मधुबनियोसँ
हँ-हाँ मधुबनियो से दिखल रहै पहाड़ से हिमालय के चोटी दिखल रहै।
हँ त अब सुइच रहल छै अपना सब कतौ एहन जगहके सोचल जाइ, मतलब जत एकदम मतलब दिखे पहाड़ ओतऽ नीक नीक तस्वीर अपना सब खीच पाउ।
हं जनकपुर में त बढ़ियां बढ़ियां तस्वीर सब खिचाएल रहै अहाँके त तै मे और बढ़ियां खिचाएल रहै।
आब त हम मोटा गेल छी देखै नै छियै केहन कते वजन भ गेल छै हमर।
उं एतेक नीक त छी भगवान के कृपा सं बढ़ियां सुंदर चेहरा ऐ। देखै में बढ़िया छी सब चीज बढ़ियां।
होइ छै मुँह कानसँ किछु नहि होइ छै इन्सान नीक हेबाक चाही।
के कहि देलक अहाँ के नहि बढ़िया इंसान छी? अहाँ कते सुंदर नीक इन्सान छी। जे नहि अहाँके चिन्हैत होय से ने हम तऽ बढ़िआंसँ चिन्हैत छी अहाँके। ओना घूमऽ के विषय मे हम -हम रील्स में देख ने रहियै इंस्टाग्रामके एगो रील्स मे कि पटनासँ
तऽ
पटना स बस भेटै छै अहाँके सेहो मतलब ओतयसँ
तऽ चलल जाय एक दिन एनाहियए प्लान बना कऽ चलल जाय।
दस दस बारह हजार रुपआ ले छै ओ बस वला। तीन दिन चारि दिनके सफर करबै छै पूरा मतलब नेपाल घुमेत बढ़िया सऽ काठमांडु पोखरा पशुपति नाथ। देव मन्दिर बहुत प्रसिद्ध मदिर छै।
ई तऽ बड़ नीक बात भेल तऽ अहहुूँ चलब आओर अहाँके जे दोस्त गेल रहै अहाँके साथी के नाम रहै ओकरा रौनक ओकरा लऽ लेब आओर सुननेे रहियै अभिषेको अहाँके एकटा दोस्त यऽ से आ प्रेमलता जे रहै सेहो ओकरो सबके लऽ लेब। सभ सङ्गे चलबै तऽ ठीक रहतै।
हँ प्रेम लता एगो और हमर पुरान दोस्त छै छलखिन अदिति हुनको सोच रहल छियै लऽ लियअ।
हँ ओ तऽ अपन सबके ओ विज्ञान के जे मैम छलखिन हुनकर बेटी दऽ कहि रहल छी अहाँ?
हँ हँ हँ अह ते चिन्है छी हमरा ते लागल नहि
हम -हमहहुँ उहे विद्यालयसँ रहौ ने। अपनासभके विद्यालयमे भेँट नहि भेल से तऽ अपनासभके गेल रहियै। वाणिज्यके पढ़ाइ करय लेल तऽ ओतय अपनना सभके भेँट भेल लेकिन हॉ बुझल ये उ उनके बेटी छथिन उ नृ त्य कते कते नीक करैत छथिन आ गीतो नीक गाबैत छथिन ओ।
हम तऽ हम तऽ सुनली सोचलियै कि ओ जे प्रियंका याद है अहाँके प्रियंका? अ हँ अंकिता?
कते दोस्त यऽ अहाँके? हमरा सभसँ नहि एतेक मेल खाइ छै। हमरा तऽ मिल अहाँ बुझिते छियै जेहना हमर व्यवहार छै। हमसभ तऽ झगड़े करैत रहै छियै।
एनातऽ ठीक गप हेते, एक नम्बर बढ़िया रहते घूम मे।
ठीक छै लऽ लेल जाय, राजगीरोमे तऽ मजे आयल रहय। जेना, जनक जनकोपुरमे- कहब कि, ओ छै मतलब ओतेक खराब गेल से नहि छै नीक लगलै। पर ई छै, एके दिन गेलहुँ, एके दिनमे आबि गेलहुँ से छै।
हँ। राजगीर मे तऽ यादे हयत कि गेल रहू तऽ, पटना मे जे सोमनाथ भााय के परि च्छा रहै तऽ ओतऽ रुकल रहियै, एक राति पहिले।
हँ, सी यू टी के परीक्षा छलै हुनकर।
हँ तऽ, कते नीक जगह रहै ने।
ओहो बड़ नीक जगह रहै।
अ रााते मे खाली नींद नहि भेल, भरि राति तऽ अपना सब गेम खेललियै।
हँ खेल खेलऽ लगलियै, आओर टी वी देखऽ लगलियै। लेकिन ठीके छलय, सबकिछुके आनन्द लेलियै।
हँ। जे के लेल ऊपर से की कहै छै, दिनो बर्बाद नहि भेले, रातियो बर्बाद नहि भेलय।
जी! जी! हँ -हँ सही कहलहुँ, आ चाह भेलै चाह पी लेलहुँ?
चाह! कहा पीलो हन, आब ते घऽर जायब फेर घऽर जाके की कहय छी, बड तकलीफ मे छी। मोबाइल के नेट से खतम भऽ गेल हें।
अच्छा! अच्छा! आ बिना नेटके तऽ आइ काल्हिके लागै छै लोकके, हाथे पैर हरा गेल छै।
छै, तखन वाइ -फाई के स्वीच बन्न रऽहय छै। आ नय भऽ पाबय छै काज, अभी घऽर जाय छी, सब्ज़ियो-उब्जीयो तरकारी किनलुॅं ये, अभी घऽर जाकऽ देबे, ताहिके बाद कहत की आब बैठे कथी छै, जो अथी दूध लागऽ।
केन लऽ कऽ दूध आनै लए जाउ।
कमंडल लऽ क दूध लाबे लए जेबे, तऽ रास्ता में एगो दोस्त के कॉल करबय। आ बुझिते छियै दोस्तो, दोस्त के कॉल करनाइ जरूरी छै आब नहि कमसँ कम, हमर प्रियम खास मित्र अछि, नहि
अच्छा होइ छै, सबके एकटा होला गोटिया यार होइ छै सभके, जे जकर साथ लोग कतहु जाइए घूमैए-फिरैए, मतलब हर जगह लोक ओकरा याद करैत छै, एकटा होइत छै।
हँ, नहि -नहि नहि गप करबै, हुनका
किया?
आब हमरा लागैए कि, नवम्बरके माहमे होयत परीक्षा।
अच्छा! तऽ तैयारी भेल यऽ। तैयारी चलिए रहल छै, ठीके-ठाक चलि रहल छै। हम तऽ ओ सोचि रहल छियै। की पढ़ियै, हम गेसे पेपर लऽ लेबै, ओहिमेसँ सोचि रहल छी मतलब जे -जे हमरा लागैए जे, सभसँ जरूरी छै, ओकरा हम याद कऽ लेबै। आओर याद की करबै, रटहे पड़तै आब एक नम्री, दू नम्बरी, आ पाँच नम्बरी, एना कऽ कऽ याद कर कने जेबै, केने जेबै, आओर की करतै लोक हमरा तऽ कोनो ठीक नहि ये आइ गप कऽ रहल छी, काल्हि छी की नहि छी। अच्छा, एना थोड़े होइ छै, मने पास कऽ जेबै आब हमरा सभ देखने नहि रहियै प्रथम स्नातकोमे नहि पढ़ने रहौँ लेकिन पास कऽ गेलहुँ। लेकिन पास कऽ गेलहुँ ने एहिसे छै कि ते, हम तऽ ई सोचि रहलौं कि ई बेर अगर अपना सभ नहि पास कऽ पेलहुँ फेल कऽ गेलहुँ तऽ की हेतै अपन सभके कियाकि ई बेर बड टाइट लेने रहै परीक्षा।
हं अगला ई आब जे हेतै परीक्षा ओहिमे कनि ध्यान दऽ कऽ पढ़य पड़तै नै तऽ नै काज चलतै एनामे
हँ हँ सही कहलहुँ। आब पढ़य पड़तै कनि, सोचि रहल छियै फेर हम कनि पी सी झा लग वाणिज्यके क्लास शुरू कऽ दै छियै।
कऽ दियौ आ अहाँ जे नोट्स बनायब ने ओकर जे छोट छोट लिखब बढ़िया से कनि हमरा सेहो शेयर कऽ देब, तऽ हमरा बता देब तऽ हमरा कनि मदत मिल जायत।
पठा देब हम। पठा देब अहाँके।
हँ। आ नहि तऽ बुझले अय अहाॅंके हमरा अथी भऽ जेते तऽ दिकत भऽ जेतै, हमरा घर से तऽ दूर छै हुन कर अथि।
हँ अहाँके घरसँ तऽ बड़ दूर भेल, हमर घरके तऽ बगलेमे छै, सामने आमने सामनेमे छै। हम तऽ कखनहु जा कऽ बात कऽ लेबै आ जा कऽ
आ अहाँ दुनू के अहाँ दुनूके तऽ कलोनी सेमे मे हयत तऽ ठीक हैत। चलि जाइ छी अहाँ, आरामसँ चलि जायब।
हँ ओहे सोचि रहल छियै आ जरूरियो छै ने पढ़नाइ। नहि तऽ फेर आब कतेक दिन तक एना चलतै। आ डिग्रिए लैसँ की हेतै सेहो। नीक नम्बर अयबाक चाही, अगर फेर अङ्क। अङ्क पत्र जे निकलैत छै, ओहिमे खराब निकलतै तऽ ओ तऽ सभ देखैत छै ने तऽ की दूसत हमरा सभ।
सही गप कहलियै अहां तऽ। हम ई सब चीज के ओते ध्याने नहि दै छलियै हे। हम तऽ खूब समय बर्बाद केलहुँ, आब लेकिन नहि आब हमहूँ सोचि रहल छी कि कनी
जाने लियौ मजाक मे नै लियौ पढ़ाइके देखै छियै दुनिया बहुत आगाँ गेलैए। जरूरी नहि छै कि पढ़ाइएसँ लोक आगाँ बढ़ै छै लेकिन देखल जाय तऽ बहुत जरूरी छै पढ़नाइ बहुत जादे जरू
हँ पढ़ाइ लिखाइ तऽ जरूरी छेबे करै, बिना पढ़ाइ लिखाइके तऽ कुछ नहि होय वला छै आब किछु करियौ
से तऽ कोडिंग देख लिअ। टाइपिंग देख लियौ अनेक रंगके चीज छै।
अ अहीं अहीं अहीं अप अपन स्टेनोग्राफिके देख लियौ कहाँकै त परीक्षो आबे वला एय इ महीनामे ने शायद।
सते माहमे अगस्ते माहमे छैय हम त ओयमे लागल छी आब देखू भगवान जे चाहथिन। इ बेर मनाउ भगवान सऽ भ जाय। अखन तारीख नै निकलल छैय लेकिन सब कहि रहल छैय कि जुलाइके लास्टमे अन्तमे या फेर अगस्तके पहिले सप्ताहमे भ जाइ आब देखै छियै जे होय।